हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार सब कछ मगले छै
आइ हम भारतक बतेक जनसंख्या विषय पर गप करय चाहैत छी कली एहिह विषय पर एकटा चर्चा सुन लियौ तखन मन मे बहुत प्रश्न उठल
वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय छै बढ़त जनसंख्या प्रभाव देशक बहुत क्षेत्र पर पड़ैत छै
सहिक करौ भारत विश्वक सबस बेसी जनसंख्या वाला देश बनि गेल अछि ई बात सुन के हम सोचय लगलहुँ जे एकर लाभ आ चुनौती दुनू की की अछि
स जनसंख्या बेसी हो अपने अपने मे समस्या नहि छै असली प्रश्न ई छै जे सब लोक लेल पर्याप्त संसाधन शिक्षा आ रोजगार उपलब्ध की अछि कि नहि
तेजी से बढ़ैत तन आवास स्वास्थ्य शिक्षा आ यातायात ज क्षेत्र पर दबाव बढ़त लगै छै
बिलकुल शहर सबमे भीड़ य यातायातक समस्या आ संसाधन पर दबाव अ कारण से बढ़ैत दुखैत पढ़ैत छै
कलियम परे छलू जे भारत भारतमे बहुत पैघ युवा हिस्सा य युवा आबादी छै एहि कारण बहुत लोग एकरा अवसरक रूप से सेहो देखे छै
हँ युवा सबके नीक शिक्षा प्रशिक्षण आ रोजगार भेटातश क विकास लेल बहुत पैघ शक्ति बनि सकैत छै
मुदा ज पर्याप्त अवसर नहि बैठ े तऽ बेरोजगारी य अन्य सामाजिक समस्या बढ़ि सकैत छै एहि कारण योजना कावत बहुत जरूरी छै
बिलकुल सही छै बढ़बाक संग स्ग रोजगारक अवसर सेहो बढ़बाक चाही नहि असन्तुलन उत्पन्न नहि सकैत छै
हमरा लगैत शिक्षा एहि विषय सबसँ महत्वपूर्ण हिस्सा छैक जागरूकता बढ़ला से से लोकोग बेहतर निर्णय ले सकैत छथिन
हँ शिक्षा केवल ज्ञान नहि दैत छै बल्कि समाज समाजक विकास दिशा सेहो तय करैत छै एहि कारण एकर महत्व बहुत पैघ छै
ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोक रोजगारक खोजमे शहर दिस अबैत छथि एहि कारण शहरक जनसंख्या आओर तेजी से बढ़त छै
सही बात
ह
जा गाममे रोजगार उद्योग आ सुविधा बढ़त लोकोकँ पलायन करबाक आवश्यकता कम पड़त
कली समाचार मे सुनलियौ जे पानी जमीन आ ऊर्जा जेक संसाधन पर दबाव बढ़ैत जा रहल छै ई भविष्य लेल चिन्ता
हँ एहि कारणसँ संसाधनक सही उपयोग आ संरक्षण बहुत जरूरी छै बढ़ैत जनसंख्या संख्या समय योजना बनबाय अनिवार्य छै
हमरा लगत छै जे स्वास्थ्य सेवा विस्तार सेहो आवश्यक छै जतेक जन संख्या बढ़त ओतेक बेसी चिकित्सा सुविधाके जरूरत पड़त
सच कहु त भारतक बढैत जनसंखा एकटा चुनती सेहो छै एकटा अवसर सेहो सबकछु एहि पर निर्भर करैत छै जे एकरा केना सम्भाल ज
बिलकुल सही कहलियए उचित योजना शिक्षा आ विकासक माध्यम से जनसंख्या देशक शक्ति बनेैत सकैत छथि
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा जनसंख्या भविष्य संसाधन अर्थव्यवस्था पर एकर प्रभाव पर ओरा गप करबाक चाहि बा
हँ अबश्य तखन बताउ ग्राहक अनुसार बढ़ैत जनसंख्या सबसे पैघ प्रभाव शिक्षा रोजगारक क्षेत्र पर कोना परैत छैक
हमरा अनुसार बढैत जनसंख्या सबसे पैघ प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पड़ैत छै जखन छात्रक जनसंख्या के बहुत बेसी होइत छै तखन विद्यालय महाविद्यालय सब पर दबाव बढ़ि जाइत छै
बिलकुल जतेक बेसी छात्र होइत ओतेक बेसी विद्यालय शिक्षक आ अन्य सुविधा सबक आवश्यकता पड़े एहि कारण शिक्षा क्षेत्रमे लगातार निवेश जरूरी छै
भरो क्षेत्र मे सेहो एहन स्थिति छै प्रत्येक वर्ष लाखो युवा रोजगारक खोजमे आबैत अछि एहि कारण प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन भय जाइत छैक
हँ एहि कारण केवल पारम्परिक रोजगार पर निर्भर रहनय पर्याप्त नहि छै उद्योग व्यापार आ नवाचारक अव सन बढ़याबाक सेहो जरूरत छै
हमरा लागैत छैक जे कौशल विकास पर विशेष ध्यान देबाकेँ चाही जे युवाक सबक क्षमता बढ़त औ विभिन्न क्षेत्र मे अवसर पड़ कत सकत
बिलकुल सही चीज आधुनिक समय मे केवल बिजली बल्कि व्यवहारिक ज्ञान आ कौशल सेहो बहुत महत्वपूर्ण भए गेल छै
बढ़ैत जनसंख्या प्रभाव पर्यावरण पर सेहो पड़ैत छै जतेक लोक संख्या बढ़त ओतेक जमीन पानी आ ऊर्जा क मांग बढ़त
बिलकुल एहि कारण संसाधन सं संरक्षण बहुत जरूरी छै नहि तऽ भविष्यमे कतेको समस्या उत्पन्न भइ सकत छै
एक खेल मे पढ़लहु जे सुनियोजित विकास बहुत आवश्यक छै जहाँ स आ कामक विकास संन्तुलन ढंग से होय दबाव कम सकैत छी
संन्तुलित विकास बहुत महत्वपूर्ण जखन अवसर केवल रह छै तखन जनसंख्या ओते ही केन्द्रित भए जाइत छै
मुदा हमरा लागत छै जे भारतक युवा आबादी एकटा पैघ अवस र सेहो छै जे सही दिशा भेटैत ई देशक प्रगति इंजन बनी सकैत छै
बिल्कुल सही इतिहास मे बहुत देश युवा आबादी के बल पर आर्थिक प्रगति से भारत लोक सेहो ओ संभावना मौजूद छै
एहि लेल शिक्षा स्वास्थ्य आ रोजगार तीनू क्षेत्र पर एक संग ध्यान देबाक जरूरत छै क्षेत्रक कमजोरी दोसर क्षेत्र के प्रभावित सकैत छी
हु विकास हमेशा एक दूसरे से जुड़ल जाई एहि कारण दीर्घ कालीन योजना बहुत आवश्यक
सच कहु तो बढ़ बढ़त जनसंख्या केवल संंख्या नहि छै ई देशक भविष्य अर्थव्यवस्था समाज आ संसाधन सब जुड़क विषय छै
बिल्कुल एहि कारण प्रत्येक नागरिक ए विषयक महत्व बुझलाक चाही आ जगरूक रहबाक चाही
बहुत सही बात कहली ज सही योजना आ सही दिशा मे प्रयास जारी रहल भारतक पैघ जनसंख्या देशक सबस पैघ शक्ति
हाँ आज युवा शक्ति के सही अवसर बैठक भारत विश्व में आउर मजबूत स्थान प्राप्त कर सक
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा जनसंख्या विकास आ भविष्यके चुनौती बस सुनती सपर रखन बहुत किछु गप करबाक बाकी छै
अवश्य एहि विषय पर जेतय चर्चा करब ओतेक न बात सिखल लेल भटल आई केबात
जी जी एकटा बात मन मे आबैत छै जखन जनसंख्या बढ़ करते छै तखन सरकार के सड़क विद्यालय अस्पताल आ अन्य सुविधा सब पर बेसी खर्चा करबाक पड़ैय छै
बिल्कुल जतेक लोक संंख्या बढ़त ओतेक आधारभूत सुविधा मांग बढ़त एहि कारण विकासक गति निरन्तर बनल रहबाक चाही
काल्हि हम एक रिपोर्ट देखलहुँ जाहिके कहल गेल छन जे सहरसा के आवासक समस्या सेहो बढ़ि रहल छै बहुत लोक सीमित स्थान मेराबाक लेल मजबूर अछि
हाँ ई चुनौती वास्तवमे गंभीर छै नियोजित नगर विकास बिना भविष्य मे समस्या आ ओर बढ़ि सकैत छै
ग्रामीण क्षेत्रमे सेहो परिवर्तन देखाई पड़ैत छै खेती जमीन पर आबादी के बढ़ाव बढ़ैत जा रहल छै एहि कारण संसाधनक सही उपयोग जलैत छै
बिल्कुल सही कलियै जमीन सीमित छै मुदा आवश्यकता बढ़ैत जा रहल छै एहि कारण दीर्घ कालीन सोच आबशयक छै
हमरा लागत छै जे जनसंख्या आ पर्यावरणक बीच सेहो एक हरास छै जतेक बेसी लोक होयत ओतेक प्राकृतिक संसाधन उपयोग हो तुरत
बिल्कुल पानी जंगल आ ऊर्जा सब सीमित एहि कारण संरक्षण बहुत आओर बढ़ि जाइत छै
मुदा एकटा सकारात्मक पक्ष सेहो से भारतमे बहुत पैघ युवा शक्ती मौजूद छैक ई ई देश लेल बहुत पैघ पूंजी मानल जाय सकैत छै
हँ जे ही युवा शक्ति उचित शिक्षा अवसर भैटत तऽ भारत आर्थिक आ वैज्ञानिक क्षेत्रमे बहुत आगे बढ़थ छथि
हमरा लागैत छै जे भविष्य्यक सफलता एहि बात पर निर्भर करैत छै जे हम अपन जनसंख्या के बोझ नहि बनके शक्ति नइ केना बदलैत छ छै
हूँ बिलकुल शिक्षित स्वास्थ्य आ कुश ल नागरिक देशक बा वास्तविक शक्ति होइत छथि केवल संख्या से विकास संभव नहि छै
कनी हम एक शिक्षक कहैत छि छलो जे जनसंख्या बेसी महत्वपूर्ण मानुष संसधन गुनवत गुणवत्ता छै बात हमरा बहुत नीक लागल
बिलकुल शिक्षित स्वास्थ आ कुशल नागरिक केँ देशक वास्तविक शक्ति होइत छथि केवल संख्या मे विकास सम्भव नई छै
सच कह तऽ भारतक भविष्य बहुत हद हद तक आइ के युवा पीढ़ी पर निर्भर करैत छै जे ओसभ सही दिशा मे आगाँ बढ़त देशक ओकर प्रगति तेज होएत
हँ परिवार समाज आ शिक्षा व्यवस्था सबक महत्वपूर्ण भूमिका छैक सबके मिलके प्रयास करबाक जरूरत छैक
बहुत नीक चर्चा भेल जनसंख्या विषय सकारात्मक आ नकारात्मक दोनो पक्ष पर गप गे एहि विषय के बेसी गहराइ से बुझबक अवसर भेटल
बिलकुल प्रत्येक चुनौती मे एकटा अवसर छिपल रहैत छैैक जरूुरत केवल सही सोच आ सही योजना के होइ
चलो आगलो बार शिक्षा बेरोजगारी आ युवा शक्ति विषय पर विस्तार से चर्चा करब ओ विषय सेहो एहिसँ जोड़ल अछि
हमरा सेहो आ एक चचा बहुत उपयोगी रहल आ एहि विषय पर एखनो बहुत किछु सीखबाक बाकी छै ठीक तब अब बादमे बात हो रहा धन्यवाद
धन्यवाद अच्छा और एक बात
ह
हा बोलो हां
कहली हम देखलो की एक मेहनती मालिकक प्रेरणादायक कहानी सुनाबय चाहैत छी